लो
हँ नमस्कार मित्र
नमस्कार
मित्र कलही हम गवक नदी किनारे गेल रही मुदा ओतऽ के पानिक रंग आर सफाइ देखी हमर मोन बहुत खुशी भेल गेल कारण है पहिले जेकां स्वच्छ आ निर्मल पानी अबे देखबाक लेल नहि भेटैत अछिन
अहाँ ठीक कहि रहल छी हमहु देखलहुं जे नदी मे प्लास्टिक कचरा आ गंन्दगी दिन पर कते दिन बढ़ैत जा रहल अछि जाहिसँ नदीक प्रताप प्राकृतिक सुन्दरता धीरे धीरे समाप्त होइत जा रहल अछि ह
हं बिलकुल हमरा मोन पढ़ैत अछि जे बचपन मे हमसब जहिया नदी मे नहायत रहि माछ पकड़ते रहि आ घंटो खेलाायइत रही मुदा आब एहन अवस्था भऽ गेल अछि जे पानि मे उतरब सेहो कठिन लागैत अछि
एहि समयसँ मुख्य कारण लोकसभक लापरवाही अछि कारण बहुत लोक बिना सोचने समझने नदीमे कचरा फेकैत छथि आ पर्यावरण हानि करैत छथि
हँ बिलकुल
जे नदीक पानी यहन दूषित होत रहल तो भविष्य मे गाँवक लोक सब पीब पानी खेती बाड़ी आ पशुपालन पर गम्भीर प्रभाव पड़त
सरकारक सङ्ग सङ्ग प्रत्येक नागरिकक ई जिम्मेदारी बनैत अछि जे नदी के स्वच्छ रखाय आ कखनो कचरा व गन्दगी नदीमे नहि फेकय
सही कहह जे नदीक पानी अहीं पर दूषित होइत रहल तऽ भविष्य मे गाँव के लोक सब इ बार पानि खेती आओर पशुपालन पर गंभीर प्रभाव पड़त
जाहिसँ गामववासी मिलयके सफाइ अभियान चलाबतै तऽ किछु मासक भीतर नजदीक स्थिति पहिनेसँ बहुत बेहतर भऽ सकैत अछि
बिलकुल सही कहलहु बरसात समय मे नदी भरि जाइत अछि मुदादा जब पानि पिय ने सेहो गन्दा रहत त बाढ़ी के संगङ् और गन्दा दूर दूर फैल जायत
सही कहलू मित्र स्वच्छ नदी केवल पानि स्रोत नहि बल्कि माछ मछली जानवर आ असंख्य जीव जन्तु लेल जीवनक आधार सेहो होइत अछि
हू ई बात सत कलहुँ
जखन नदी स्वच्छ रहैत अछि तखन आस पास वातावरण स्वक्ष रहैत अछि आ लोक सब व्यवस्था सेहो नीक बनल रहैत अछि
दूषित पानि कारण हैजा टाइफॉइड दस्त आ आन बहुत रोग फैलि सकैत अछि जाहिसँ विशेष रूपाससँ बच्चा आ वृद्ध लोक प्रभावित होइत छथिन
हम सोचे छी जे प्रत्येक परिवार अपन घरक कचराा अलग अलग जमा के उचित स्थान पर फेके नदी में नहिं
ई छोट छोट प्रयास मिलकै बहुत पैघ परिवर्तन आन सकैत अछि आ आने वाली पीड़िकाके स्वच्छ नदे हटि सकैत अछि
हुँ बिलकुल आ गाछ लगायन सेहो बहुत आवश्यक अछि मित्र कारण गाछ पौधा माटि कटााव कम करैत छथि आ नजदीक किनारे सुरक्षित रखैत अछि
जहां नदी किनार हरियर रहत तऽ वर्षाक समय मे माटि कम बहत आ नदीक प्राकृतिक संत सँतुलन बनल रहल रहत
बिलकुल हमरा मोन होइत अछि जे प्रत्येक वर्ष नदी संरक्षण दिवस मनाओल जाय जहि से सब गाँववासी उत्सव भर रहे
सही कयलहुँ एहि अवसरपर लोकसभके जागरूक करबाक लेल भाषण दी सफाइ अभियान आब वृक्षारोपण कार्यक्रम सेहो आयोजित होयबाक चाही
बच्चा सब जो एखनसँ नही बेचबाक संकल्प ले तऽ भविष्यमे पर्यावरण रक्षा करब बहुत आसान भऽ जायत
नदी केवल पानी धारा नहि बोलकि हमर संस्कृति परम्परा आ सभ्यताके महत्वपूर्ण हिस्सा छै एकर रक्षा करब हमसभक कर्तव्य अछी
बिलकुल हम अपन मित्र सब आ परिवारक सदस्य सभके सेहो समझायब जे नदी में प्लास्टिक बोतल आ कचरा नहि फेेकथि
सही कहलहुँ मित्र हमसभ मिलकऽ एकटा अभियान शुरू करब जाहिमे प्रत्येक रवि दिन नदी किनारक सफाइ करब आ आन लोक के सेहो जोड़ब
बिल्कुल जब प्रत्येक व्यक्त अपन जिम्मेदारी इमानदारी निभायत त किछु वर्ष भीतर फेर से नदी स्वच्छ स सुन्दर है जीवनदायनी बनी सकैत अछि
हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे सामूहिक प्रयास जागरूकता आ मेहनत सँ हमसभ अपन नजदीकी फेरस पहिने जकाँ निर्मल आ पवित्र बना सकैत अछि
बिलकुल मित्र आयसे हमसब इ दृिन संकल्प लिय जे नदी के स्वच्छ करब पर्यावरण रक्षा करबाक आने वाली पीढ़ी लेल स्वच्छ पानी आ स्वस्थ प्राकृतिक छड़िका जायब
मित्र कहलो एकदम सही अहाँ कहू ते नया नदीमे स्वच्छ पानी नहि रहत तऽ हमर गाम लोकसभ खेती बाड़ी पशु पक्षी आ पूरा पर्यावरण पर एकर प्रभाव कतेक गं्भीर भऽ सकैत अछि एहि के बाद लोक सबके गं्भीरता ततरास विचार करबाक आवश्यकता अ
अहाँ बिलकुल सही कहलू रहल छी मित्र कारण नदी केवल पानी स्रोत नहि अछि बलकि हजारो जीव जन्तु मछ पछी आ मानुक सबक जी जीवन भर आधार अछि ताहि लेल एकर रक्षा करब हम सबके पहिले कर्तेव्य अछि
कल्हि हम देखलहुँ जे किछु लोक नजदीक नदी किनारा पर पूजा समाप्त करबाक बाद प्लास्टिक थैली बोतल आ अन्य कचड़ा सीधा नदी मे फेकी देलक जे
धार्मिक कार्य करब बहुत नीक बात अछि मुदा प्राकृतिक सम्मान करब सेहो ओतबे आवश्यक अछि कारण स्वच्छ पर्यावरण बिना स्वस्थ जीवन कल्पना नहि कल जा सकैत अछि मित्र
हमर विचार अछि जे प्रत्येक गाम मे मासमे एक दिन नदी सफाइ अभियान अवश्य चलाओल जाय जाहिमे बच्चा युवा महिला आ वृद्ध सब मिलिके भाग लेथि
एहन अभियान से लोकग सब सोच बदल आ धीरे धीरे सच सब बुझत जे नदी में गन्दा करब अपन भविष्य गन्दा करबाक सम्मान अछि
जखन हम छोट रही तखन नदीक पानि एतेक स्वच्छ रहैत छल जे नदीक तल्ला धरि साफ सफाइ देखायत छल मुदा आब पानि मठमेला आ दूषित भल गेल अछि
उद्योग रसायनिक पदार्थ प्लास्टिक आ घरेलू गन्दगी नदी मे मिलवाक कारण दिन प्रतिदिन पानि क गुणवत्ता खराब होए जाय रहल अछि।
जखन एखना सावधानी नहि बरतल। जाय तऽ आनेवाला समयमे स्वच्छ पानि बहुत पैघ संकट होयत। अपन भऽ सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र विज्ञान वैज्ञानिक सभ सेहो कहते छथि जे जल संरक्षण आ नदीक संरक्षण बिना पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रखबाक कठिन भऽ जायत।
हमर विद्यालयमे शिक्षक सभ देखिक हन अखन ते अहाँके कमाल भऽ गेलै, सबटा अहाँके गाय, अपन दूध, अपन गाछक आम, अपन गाछक बरबादी नहि करबाक चाही
बिल्कुल नदी के पानी बचायब केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि, बल्कि प्रत्येक नागरिक। विद्यार्थी आ परिवार सेहो समान जिम्मेदारी अछि, मित्र।
जँ प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एकटा छोट प्रयास करत। लाखो लोक प्रयास मिललिक बहुत पैघ परिवर्तन आनि सकैत अछि।
बिल्कुल, हमरा विश्वास अछि जे जागरूकता समाज कखनो अपन नदी, जंगल आ प्राकृतिक विनाश नहि होमे देत
गामक पञ्चायत, विद्यालय आ सामाजिक संगठनसभके मिलिके जल संरक्षण पर नियमित कार्यक्रम आयोजित करबाक। आवश्यकता अछि
बिल्कुल मित्र, एहि कार्यक्रममे लोकसभके बताओल जाय। जे दूषित पानिक कारण केतको प्रकारक बीमारी फैलत। अछि आ स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ैत अछि।
नदी जहा स्वच्छ रहत तऽ खेतीमे सेहो नीक उत्पादन हेतै। कारण शुद्ध पानिसँ माटिक उर्वरता बेहतर बनल रहैत अछि।
बिल्कुल, स्वच्छ नदीसँ माछ पालन, पर्यटन आ स्थानीय रोजगारक अवसर सेहो। बढ़ि सकैत अछि, जाहि से गाँवक आर्थिक विकास होयत।
हमरा मोन होइत अछि जे प्रत्येक बच्चाके बचपनसँ जल संरक्षणक शिक्षा देल जाय। जाहिसँ ओ भविष्य मे जिम्मेदार नागरिक बनि सकैए।
बिल्कुल मित्र, माता पिता सेहो अपन बच्चा सभके ई सिखाबथि। जे कखनो नदी, पोखरी आ तालाबमे कचरा नहि फेकबाक चाही।
प्राकृतिक रक्षा करब केवल एक दिनक अभियान नहि। बल्कि जीवनभर निभेबाक एकटा पवित्र जिम्मेदारी अछि।
हू बिलकुल हँ, हमसभ एखन जागरूकता नहि भेलहुँ। तऽ आनेवाला पीढ़ी हमरा सभके माफ नहि करत। कारण हमसभ हुनकर